हेलो आवाज आबि रहल अछि।
ह आबैय
ह अरे हमर नोटिफिकेशन ऑफ छै ते पता नहि चलैत छै तऽ हमरा करे से पहिले एक बेर कर ने मैसेज कऽ देलऽ करब ओर एखने हमरा सभके मीटिंगो चलि रहल छलै
ओ कल पर
नहि नहि ओ खतम भए गेले खतम भए गेले तुरंते हम फोन। देखलियै कि तखन मैसेज देखलहुँ अहाँकेँ तऽ ठीक छै। हेलो।
हँ।
आवाज आबि रहल अछि ने।
ह, ह आबैया।
ह तऽ अहिना बात करबाक छै हाल चाल दुख सुख खेनाइ पिनाइ।
रुकनो जोड़े छियै आओर के
हँ ना अहिना जोड़ऽ गप करबाक छै कहलहूँ ने हूँ हाल चाल सुख दुख चुगली तुगली सभ
मार रोपीट भऽ जेतै।
नहि नहि मइलड फिट नहि ह बकी सभ चीज मजेमे
एकटा आओर लड़का के जोड़ने रहियै त ओ उठाइे ने रहल आ
ओकरो तऽ टास त भेटि गेलै।
सही ने रिफ्रेश करते या ओ नहि उठा रहल छै। कॉल के कॉल उठेते ने उठाए नहि रहल छै।
सकै छै नहि बुझनेतै यो फेर एखन ओरा ग्रुप मे किया ने जोड़लियै नम्बर अछि ने तऽ ग्रुपमे ग्रुपो मे जोड़ि देने छियै।
हँ सभके जोड़लियै एखन फेर दूटा के जोड़लियै
तखन फेर दू गोटा के फोन कुटि दियौ किया फोन करैत छै तऽ फोन के नहि उठबै छै।
कहलिये एकटा तो अपन बरे के कहल कहल एहिठमरियाउ ने ओना त कहली कहलियै ओना गड़ियब तोर जाही गड़ियौ
ह पैसो भेटत कि ह ने कम्प्लीट भ गेल छै ने अठारह सए एक सए अस्सी मिनट ताहि दुआरे ओकर नहि लागत नेहा के नहि लागत ने नहि नहि ओ नहि उठा सकैए ओकरम अथी भ गेल छै ओकर एक सए अस्सी मिनट कम्प्लीट हमर एक सए असी मिनट कम्प्लीट नहि भेल छै। हमरो एक सए असी मिनट कम्पलीट भऽ जेत तऽ फेर हमहुँ नहि उठा साकब
आ से होइ छै।
हँ तकर बाद फेर दोसर काज भेटत।
ओ।
आ।
बड़ नीक मैथिली मे बाजि बाजि कऽ सिखबैत छी
हँ तऽ फेर लेकिन ई एकटा बात छै कि ई सभ नहि गप करबाक छै बुच्ची के तऽ से पहिले बता द रहल छी ई सभ नॉर्मले पर मे बाकी कि खेनाइ बनेलहु से पहिले बता
हम बनेलहुँ छोला भात।
वाह
और आइ चलि गेलियै घूमे पतरातू ओ रही रही के एके जगह जाय छी पत लऽ तू
असगरे
आ।
ई छौरी हमरा बताह बना दे तू सुनि लेलकऽ आब डिरिया ये
किया कि भेलै ओ अच्छा घुमै के नाम पर मे फेर फेर लो ज औ मे की छै जखन असगरे पतरा तू जेबाकी छै त फेर एक दिन के ट्रिप बना के तऽ एके असगरे एक ने मन लगै सु पत्र रह तू घुमैमे
नहि तऽ जकरा संघे बुढ़बा बुढ़ौरा कोनो कर्मक नहि अछि नहि लऽ जाइत छी तऽ आब कतयसँ हम भाड़ापर अनहूँ
बर पर बैठ रहत घूमै हैं सभ ला लेती है नहि ने भेटी छै दिक्कत तऽ सए छै।
आब बहुत नीक भऽ गेलै रैपिडो।
हँ से तऽ भइए गेल छै। से तऽ भइे गेल छै रैपिडो बहुत बढ़िआ भऽ गेल छै लेकिन वएह छै जाइ के फर्सते ने एकटा के टाइम छै हमर बारह बजे एकटा के टाइम छै।
बरके कनी एक बेर आवाज देबऽ दिह तऽ
दियऔ ने तऽ काटूटाले खाली।
यौ डाउनलोड केलियै आ देखियै ओहि फॉर्म भरलियै। सभटा आयल हँ यौ अहाँकेँ भऽ गेल अही केँ कॉल करे छड़क जाउ नहि नहि ओहोम करब भऽ जायत कनक तासक। हमम करब भऽ जाय एपलोड कऽ लेलियै ने। हँ अहाँकेँ काल्हि भेटत आ अहाँ वालला हिटर वाला फॉर्म भरल यऽ फॉर्म जे देलहुँ से भरल यए स्वय परभ लिखलियै ने रेफरेस मे ई नहि ई तऽ ऐपलोड केलिय एखन जे हम एकटा ओर फॉर्म देलौ हँ ह यौ अहाँ के हम जे भेजलों एखन से की भूत छी हैया इ फोर्म भरियों आइयों नै अहाँ भरल यै एखन कहाँ भरलै ई ओतऽ एप डाउनलोड केलियौ से अहाँ भरने हैब इ भरियौ हँ
जा यै इ तऽ वीडियो छै फॉर्म ठी केँ कहाँ छैये
कनि फेर से भेजियौ नऽ इ तऽ ओ केना केँ हे इ ओ विडियो
रुक जाओ फार्म भैर दही नहि ओ तऽ दोसर छै ओ एप वला अलग पूछ छै फॉर्म अलग रुक जाउ ओ वीडियो एक बेर देख लियौ जे केना केना केना के रुकि जाउ हम तोकै छी
दू तरह के लोक होइ छै एकटा सुनै वला एकटा फोन
हुन केँ भेज दै छियनि रुक हुनकेँ भेज देै छियैनि डायरेक्टली हुनकेँ भेज दै छियन
आ हुनकोँ भेज दिऔ तऽ दीदी
हम हुनकेँ भेज देलियनि ह कहियौ हुनका भरय लऽ हम जे फॉर्म भरलियन भेजलियनि ह से भरय लऽ कहियौन
भेज लाइथ
हँ
हँ
हँ तऽ इ तखन काइल भेट जेतेन हिनको तहन काइले भेट जेतेन हिनको
ओहिमे तऽ सीखय केँ छै जे केना की
डाउनलोड नहि केलखिन हँ इम्हर आ एकरे सबके जोड़ जोड़ कऽ रुकि जाउ एकरे सबसँ चर चर करब की करब मैथिलीमे हँ
है लेकिन हे दस एगारह मिनट सब पहिले ने काटे जाएब से पहिले कैह दै छियौ
नहि नहि दस एगारह मिनट नहि भरि दिन चर चर चर
नहि नहि ओ य ब ओहन अपने फोन कैट जैते फेर दू फेर पंन्द्रह बीस मिनट के बादे एक गोटा केँ कऽ सकै जेना हमरा एखन केलियै न तऽ फेर ओ हमर से दस मिनट एगारह मिनट बाद केला केँ बाद पन्द्रह मिनट केँ बाद हमर ताबत त अपन घर बला कऽ कपार
हम की बात - - कऽ रहल छी इहे कल चालू छै
हँ तऽ बाजबै मैथिली मे ने तऽ कि अपना सब इंग्लेंडी भाषा मे बात
नहि ओ पूछि रहल छै हमरासँ जे की सब कयल जेते केना बात कयल जेते हम कहले मैथिली मे बात केयल जेते एखन चालू
हँ मतलब चुगली से लऽ कऽ सभ चीज करयके फ्री छै जे नॉर्मल कॉल पर लोको बात करै छै से सभ किछु कऽ सकैत छै
उएह तऽ कहलियै जे बढ़िया भए जेत
आ ई जखने ई जखने कम्प्लीट करबी ने दोस टक मतब ओहिस पहिलेय दोसर टास्क मे चलिबी हम पहिले नाम दऽ देबौ तोर दोसर टास्कमे ओहो सिखा देब बता देब केना केना होइ छै।
हूँ। हम भोरे से इंतजार करे छलौ हे
हँ नहि तऽ जखने हमरा अपडेट भेटलहूँ हम तखने कहि देलियै कि हमै किह रिफ्रेश कऽ लियै देखाइ दे त च
ई तऽ ओ जे शुभम कुमार झाके एऐड केलियै तकरो भेल हेतै
सभके भऽ गेल छै शुभम कुमार झाओ के भऽ गेल छनि। लेकिन ओ रिफ्रेश करथिन तखन देखेतनि हुनका हुनको भऽ गेल छनि।
वर्थ मे बड़ पीछा जाय पड़ छै हमर बड़ के कते जाय पड़ते ये ई तऽ कहिया कत के जनमल छै।
एहि तऽ कोनो दिक्कत नहि छै हम चौरासीके हम चौरासी के जनमल छी तऽ ओ। कोन बड़का उन्नीस सए नब्बे अस्सी के हेथिन तऽ
हँ हुनको इएह लेकिन अहाँ सभ दू सालके पैघ छथि
अच्छा हमरा दू साल पैघे छथि एकासी कते एकासी नहि बिरासी के छथिन।
झुट। ठे कह छी सत्तर बहत्तर के हेतै
आ मात।
कले चालू कर कि छै एकरे बारेमे गप करब तऽ एक घण्टा भऽ जेत र
द ता तऽ वर्षा ईी चलााम छै। उटल छै आँ सत्तके छथिन।
दिनमे तऽ दऽ देब
सते कते लम चौड़ा दम हाटटा गटटा जने कहू ए नहि बेजी करू लेकिन ने दाँत छै कि नकली से पहिले पहिले पता करे जाइ तकर बादे पता चलते उम्र का तऽ भी पता चलेगा
कहलियै जे यौ अहाँ बारे जे गप करबै तऽ ओकरा कमे पड़ि जेतै।
सएह तऽ तीन ठंडासँ बेसिए गप्प भऽ जेतै ने
ह।
लेकिन एकटा बात छै किछो छथिन लेकिन एखनो लगे छथिन एकदम छरहरा से कहि दैय ने।
बाप रे बाप फुलि कऽ हम दोसर रूम आबि गेलहुँ इ बात जे ओकरा किओ कहै छै। से ओर दू बेर के गार्नियर लगा लै छै केशमे। ह।
है भगवान है भगवान
पूँजी आओर अहाँ बढ़ा देबै न
एने तऽ बढ़िआ छै ने
आ य हिनका किया ने जोर देय छै राहुल भाई के
राहुलो भाई जुड़ल छथिन राहुलो भाई के समय खतम भ गेल हेतनि
ओ अपन कनि बर मे चौर चर
हँ तऽ जेना अहाँ सभ दुनू गोटा करबै लेकिन ह ओ ची चारिए बेर कॉल कऽ मतल अिय चालीसे मिनट तक गप्प कऽ सकैत छियनि हुनकासँ अहाँ अपन घर वाला सभ सेहो बुझलियौ चालीस चालीस मिनट कऽ के सभगोटा के पकड़ऽ पड़त
चालीसे मे ने ह ककरो अनबै रुकु ने टा टि्बाके तऽ तब तऽ गरियेबै बजर खसुआ के चाटी वालला के कपारे जड़ल छै आ बॉय फ्रेड सभ कहिया काज तय से छोड़ा के जोड़ै रुकु ने
मैथिल हेतै तखन ने।
मैथिलीए छै सभ छै मैथिल समार दुसाध के थोड़े हम बुआ फ्रेड बनेने छियै अन्ह राधुन मैथिलीके बनेने छियै छोड़ सभ कहै आ जे नहि एते तकरा तऽ पिण्ड देबै के छिय कह शरद आब जा
ह।
तम गप कर आ
बड़ मोन लागल छै हमरासँ गप करैके कि हमर भऽ गेल तास्क पूरा। आब अहाँ दोसर गोटा के जाउ अथी करियौ ने छथि ने दोसर गो हुनका एकटा रूम मे पठा दियऔ ह ह ह
अच्छा रुक